ठीक छी। ठीक छी?
हँ, ठीक छी। अपन बताउ।
हमहूँ ठीक छी। कीसभ भऽ रहल अछि?
किछु नहि। बस बैसल छी, टाइम पास कऽ रहल छी।
परिवारमे केसब छथि?
सभ छथि। माँ छथि, पापा छथि, बहीन छथि, भाय छथि।
अहाँके परिवारमे सभसँ नीक अहाँके के लागै छथि?
हमरा तऽ सभ नीक लागै छथि।
अहाँ अपन परिवारके बारेमे की कहऽ चाहब?
हमर परिवार बहुत नीक अछि। छोट अछि, लेकिन बहुत नीक अछि।
परिवारसँ जुड़ल किछु अहाँ हमरा सुझाव दऽ सकै छी?
जरूर जरूर। किए नहि दऽ सकै छी।
तऽ दिअ।
परिवार एकटा एहन चीज होइत अछि, जे अपना सबके बीचमे जे कोनो गप्प रहल, सब सब बैस कऽ आपसमे बहुत रंगक गप्प सप्प होइत अछि। ओहिसँ मोनके शान्ति भेटैत अछि।
से तऽ परिवारमे छैहे। अगर सभ जुटि जाइ छै, तऽ बड्ड मोन लगै छै।
हँ तऽ ओ
परिवारे एकटा एहेन चीज छै
अहाँके की चलि रहल अछि एखन?
हमहूँ एखन फिलहाल पढ़ा रहल छी बच्चासभके।
अच्छा। बहुत नीक बात।
हँ तऽ सएह कहलौँ, परिवारे एकटा एहेन चीज छै, जाहिसँ हम ह् अपना लोकनिक सभकिछु कहि सकैत छी, हर दुःख-सुख बाँटि सकै छी।
जरूर जरूर। ई अहाँ बहुत नीक गप्प कहलहुँ। हमरा नीक लागल अहाँके गप्प सुनि कऽ।
अ भोजन-भात अहाँके भऽ गेलै?
भोजन-भात भऽ गेलै, और मिथिलाके सभसँ प्रसिद्ध अछि साग। और आइ हम स्-
साग तऽ मिथिलामे ह् मिथिलामे साग के बहुत मोल छै। आओर अहाँके पता अछि साग कत्ते प्रकारके होइ छै?
हँ, हमरा बहुत तरहक अ पता अछि, जे साग तऽ बहुत रंगके होइत अछि, लेकिन सभसँ नीक साग जे होइत अछि अपना सबके, ओ होइत अछि पटुआ साग। ओहिमे तागत होइत अछि ठण्डा होइत
हमरा तऽ खेसारी साग बहुत पसन्द अछि।
हँ, से तऽ छै। पटुआ साग बहुत फेमस अछि। बहुत प्रसिद्ध अछि पटुआ साग।
नीक बहुत ठण्डा करैके पेटमे कनि-मनि खा दै छी माँके चटनीसभ माँके मौसम की कऽ रहल छथि घरमे? घरमे सभ की-की करै छथि? बाजू मीनू कुमारी।